हलो।
हेलो।
हलो हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल अइछ। हलो हलो हलो
हेलो
हँ अबाज आबैया। हलो हँ की हाल -चाल अइछ।
ठीक -ठाक
ठीक -ठाक छै की सब होय छेलैया अखन।
की हाल- चाल।
हँ ठीक अइछ। और की सब होय छेलैए खाना खलए अथी।
अहाँके आ-अहाँके अवाज नै अबैया।
हँ हमरो अवाज क-क हमर अवाज नै आइब रहल अइ की।
नै कही।
एक मिनट हइया- हइया कनि। बुझैया नेटके प्रॉब्लम भऽ रहल अइछ। हँ हेलो।
हँ।
आब आबैया। हलो हँ आब आबैया।
हँ आब अबैया।
हँ तब भोजन पानि भऽ गेलै।
हँ भऽ गेलै आहाँ सब के भऽ गेलै।
हँ हँ भऽ गेलै।
की भेलै।
एखन तऽ आमके सीजन अइछ आमके सीजनमे गाम घरमे तते सुन्दर आम खा खाए मे लगै छेलैय बच्चा छेलौ हेँ अपना सब। तऽ गाछी कलम मे जाइ छेल हेंँ जहाँ ने आमके हवा बिहैर भेल। तऽ माँ पापा के कहेै छेलियैन हेंँ माँ झोरा दऽ दियअ एकटा जाइ छी गा छीसँ आम बिछने अबै छी। तऽ एखन कतबो खाना खा लिअ तऽ खूब सुन्दर एखन आमे खायइमे लगै छै।
हँ आमे खाय मे लगेै छै अखन हमहूँ सब तऽ आमे खेलियै हेंँ।
हँ। हँ तऽ ओसभ एखन ओएह सब नीक लागै छैय एखन आम खाउ, जामुन खाउ। कटहरके तीमन खाउ इसभ चीज एखन बडड सुन्दर लागै छैय। जे एखन सीजन अछि। आओर आओर कहियौ अहाँके की बढ़िआँ लागैए, सभसँ बेसी की बढ़िआँ लागैए।
हम तऽ ब और खेनाइ खेनाइ पिनाइमे तऽ की कहै छैय एखन कट कटहर बनैत छैय नीक लागैत छैय खायमे नीकसँ। पर बेसी ओहो बनै छैय तऽ नय नीक लागैत छै।
हँ लेकिन बच्चा जे छलियैए तऽ हमरासभके माँ कहै छलखिन हे जे आइ एखन आम जे बिछकेऽ अनलक ह बच्चा धियापुतासभ, बड़ सुन्दर आम अनलक ह गोपीसभ आम खसलए जे आइ एक दिन आइ हमरा अथी भनसा भानस नहि कर पड़त, आइ हमरा आरामे हैत। आइ बच्चाभके आमे दूध आ आम चूड़ा आ दूधे रातिमे भोजन भऽ जेतै। ओ समय कतेक आनन्दके छलैएा नहि रहै छलैए ओ समय।
हँ प पहिले तऽ रहिते छलैया। आओर अहाँ सब मौसम केहन मतलब समय केहन अछि।
हमर सभके तऽ मौसम बहुत गर्मी अछि लेकिन दू दिन सँ कनि मौसम बदललए। बा अथी वर्षा भेलए, कनि पानि पड़लए, हवा भेलए, ईसभ भेलए कनि मनि।
ओ इमर तऽ नहि होइ छै अ खनि तऽ खूब गर्मी केने छैय, खाली रौदे होइ छैय।
कनिक परिवर्तन तऽ केलथि ने, तैं भगवान जे कहलखिन जे हिनका सभके बड्ड गर्मी लागैत छनि तऽ कनि पाइन देलखिन हे कनि भेले पाइन। कनि हाबो बहल हए, दू दिनसँ मौसम फिलहालमे कनि ठीक रहय छैय। हूँ।
एम्हर तऽ ओहिने एखन छैय, दू दिन भेलै हे पइन लेकिन एम्हर आ एखन ओहिने मौसम चलै छैय।
अच्छा। अच्छा बदलतै आब समय बदलतै आब तऽ वर्षा आबि गेल आब तऽ वर्षाके कथी कयल छलखिन हेँ माँ सब बड्ड नीक कहै छलखिन हेँ बरषा के। जे वर्षा नक्षत्र आबि गेल आब बारिश हैत।
हँ।
हँ तऽ ओह नक्षत्र तऽ आब आबि गेलै तऽ आब हैत आब बारिश हैत कनि आब मौसम ठण्डा हैत।
तऽ पहिले तऽ मतलब ठीक रहै छलै गाछसभ रहै छलै हँ। तऽ होइतो छलै ह बेसी, टाईम मतलब समय-समय पर पइन तानि होइ छलै।
हँ- हँ। हां आब समय के परिवर्तन कऽ देलखिन हे सब गोटा। आब पहिले छलै फूस-फटक्का के लोक के घर रहै छलै। द दूरा दरवज्जा पर अपन लोक अथी लगेलक ग की कहै छै गाछ लगेलक वृछ लगे-लगे ओतऽ बैसब उठब। दस टा आदमी अयतैथ गपशप करब तऽ आब सब ओसब चीज तऽ सभटा हैट गेलै। तऽ आब ओसब चीज तऽ किछु छै नै सबटा भऽ गेलै आब बदैल गेलै जमाना समय सबटा बदैल गेलै तऽ वएहमे आब
आब तऽ गाछो सब एते कटे छैय कि आब पाइन ताइन
हँ- हँ तऽ सभ नहि भऽ रहल छैय। आओर आब इएह ने समय बिततै। समयै सबटा छै, परिवर्तन छै, संसारेके नियम छै परिवर्तनो भेनाइ।
हँ।
उहाए छैय। आओर कहियौ।
आओर तऽ सब ठीकै चलै छैय।
हाँ आओर अहाँके। पढ़ाए एखन अहाँके उ पढ़ाइ कम्प्लीट भऽ गेल कि एखन अहाँ पैढ़िए रहल छी।
नै हम अखन पढ़ियै रहल छियै।
अच्छा।
हाँ। आम-आम फेर इहाए महिनासँ आब फेर नवका चीज अथी सब शुरू करबै, नवका वर्ग में जेबै, कक्षा में जेबै। सभटा ओसँ शुरू करबै तऽ।
अच्छा हां-हां। जरूरी छै पढ़ाई, अहाँसभ पढ़ाइमे लागल छी, तऽ अहाँसभके ओहिपर ज्यादा अथि हैत। हमसब आब घर गृहस्थी चलबय लगलहुँ, नून, तेल मसाला जोड़य लगलहुँ। तऽ हमरा सभके ओहिसँ अपन भऽ जाइये सभ चीज। उएह भऽ जाइत छै तऽ हुं। सएहमे अपन समय बीत जाइए।
हँ समय अभी जल्दिए- जल्दी बीतै छै।
हां-हां साएह छै सबटा बीत जायया अपन। इहाए सब। हू आओर सु, आओर कीसभ भऽ रहल अछि एखन।
आओर एखैन तऽ कुछौ नहि भऽ रहल छैय।
अच्छा खाना खा लेलौ अहाँसब।
हँ हमसभ तऽ खा लेलहुँ, अहाँ सबके भऽ गेल।
हँ-हँ हमरो सबके भऽ गेल।
अहाँ सब की खेलौ?
हमसब उएह कहलहु ने, दूध, चूड़ा, आम खेलहुं आइ। तऽ बचपना याद आबै छलए, उएहपर कहलहुँ अहाँकेँ याद आयल, खाइ छलहुँ तऽ याद आयल। तऽ कहलियनि हम ककरो ई चीजकेँ कहियनि जे हमर मोनमे सन्तुष्टि हएत जे हम बजलहुँ ई चीज हुँ।
हँ हँ।
हँ अइछ।
आओर दिन दिनमे की भेल छलै भोजन।
दिनमे बनेने छलहुँ हम भात बनेलहु, दालि बनेलहुँ बैगन आलूके तीमन बनेलहुँ आलूके सन्ना बनेलहुँ उएहे सब पापड़ छानि देलियनि कनि धिया पुताके जे पापड़ तऽ धिया पुता के बड पसन्द पसन्द होइ छन। आओर हुनकासभके किछु नहि साग सब्जी हुनकासभके ओतेक नहि पसन्द हेतनि तरकारी तीमन पापड़ दऽ दियौ माँ तऽ खा लेब बढ़िआँसँ। तऽ हमरो सब के आसान भऽ जाइए जे बच्चा धियापुता अपन नै कानल- खिजल अपन उहे भात, दैल। पापड़ आचार दऽ दियौ हुनका सबके ओएह मे खुश।
हँ ओतऽ वएहसँ निक लागै छै।
हँ ओएह सब
अह और आहाँ सब की कहै छै ओ एरकोचो खाइ छी।
हँ हँं एरकोचो खाय छी एरकोंच तऽ गाम -गाम घर के बड़ नीक होइया तीमन बड सुन न्दर होया तैय मे अखन ओहिमे एखन आमके सीजनमे ओहिमे आम दऽ दियौ। तऽ और स्वादिष्ट बैन जायया।
हँ खट्टा आम ओय मे आम दऽ दियौ तऽ नीक लागै छै।
समय मे आमिल दऽ दियो आम के समय मे आम दऽ दियो नेबो के जमेरी नेबो होय छै छेला गोलका -गोलका ओहो नेबो गाइर दियौ तऽ ओहो बड़ सुन्दर होय या।
तऽ की कहै छै ई एरिकोच के उं हूँ। मतलब दोसरो अथी तरीका सँ दू तीन तरीका सँ बनै छै।
हँ हम तीन तरीका सँ बनाबै छी एकटा सन्ना बनाबै छी आ एक एकटा ओ सैट कऽ लोरहा बनबेै छी तक्कर बनाबेै छी आ समेय कम रहैया जेनाकि काज आय बड भऽ गेल आय बड परेशान भए गेलों बहुत काज भऽ गेल तऽ ओकरा कचरी जेंका पात के काइट लेलौ आ ओकरा बेसन बेसन मे सैन कऽ ओकरो सब्जी बना ओकरो तरकारी तीमन बना लेै छी।
हँ तऽ ओ -ओ सब रहेै छै तऽ तखन तो कोनो दाईल- ताईल के जरूरत
हँ कूनो जरूरत। तते सुन्दर लागै छै जे ओय मे दैल बनाउ तऽ खेएओ के दाइल मोन नै हेऽत। जा आय तऽ एरिकोचे के हूँ। तीमन आ भात खा लैए लोक बढ़िआंसँ।
हँ। और आहाँ सब की कहै छै रामरुच -तामरुच बनबै छियै।
हँ हँ राम रुइच बनाबै छी बड़ी बनाबै छी तऽ ओसब सीजन पर बढ़िआँ लागैया। जेनाकि जुर सि तल सबसँ पर भेल पाबैन सब तऽ ओईसब मे जे बनाउ तऽ ओसब बड्ड स्वादिष्ट बनल। आ ओना रामरुइच तऽ अपना सब। ब्राह्मणो भोजन मे बहुत प्रसिद्ध अइछ मिथिलाके भोज मे। तऽ रामरुइच बहुत प्रसिद्ध अइछ। तऽ ओहोमे भेल मातृ नवमी पितृपक्ष सब जे होइया तऽ ओहोमे हम रामरुइच बना लेै छी त सब के भऽ गेल ब्राह्मणो खा लेलैथ घरो मे सब धिया पुता खा ले‌‍‌‌लक।
हँ।
हूँ हुँ।
और एक -एकटा तऽ रामरुचिे जेना कोनो औरो चीज होय छै जे रामरुचि ‌‌‍‌जेना बनैं।
ओ कट कट्टाके आय कैल्ह के जे डिजिटल युगमे ओकरा कट्टा कहल जाय या ओहो एकटा बेसने के सब्जी मानु तरकारी बेस बेसने के सब्जी अथी रामरुइचे जेंकाँ ओकरा सब सब्जी मानू ओनाही बनै छै। हूँ हूँ।
लगे एटा हो छै। ओ पीस तीस के जे बन छै। अथी सब मे
कथी पीस कऽ
पी की कहै छै। इएह राम रुचे जेना बनै छै। लेकिन पी ओ सेलॉट लोटरी पर पीसियो तकर बाद ओ बन छै। हँ हँ ओ इरहरके।
हँ हँ इरहर जे बनाबै छी। ओहो बड़ स्वादिष्ट होइए। तऽ ई रहरसँ ज्यादा पसन्द धियापुता रामरुचि करै छथि। हमरा घरमे जे धियापुता छथि। हु हुनका राम रूचि जादा पसन्द छनि। तऽ ओ कनि आब ब्राह्मणो भोजन भेल। तऽ ओ कनि बेसी बना लेलहुँ। कनि रहैए। जे ओ बना लेब तऽ धियोपुता खेतथि ब्राह्मणो प्रसन्नसँ खेतथि। ओ अपन खाना तऽ छै। धिय पुता के अपन पसन्दक चीज खेलथि। नहि खेलथि हुनकास सभके सभसँ नीक भात दालि पापड़ आ अँचार बस ओतबी चाहियनि।
हँ।
हुनका तऽ बातो कहैत छियनि। जे नहि सब्जी खयबाक चाही। देहमे इएह हथरियर साग सब्जी खाउ हरियर तरकारी तीमन लोको खेलक तऽ बढ़िया रहे छै। हूँ।
हँ हरियर तरकारी तऽ ठीक लागै छै। ओहो सभ नीक लागैत रहै छै। कखनो कालके
आ बच्चासभ के ओहो सभ बहुत पसन्द छनि। धियापुताके ओहो सभ नीक लागै छनि।
वाह
तऽ सएह अछि। इएहसभ हू
आओर आ। सभके तक खराइ भ गेलै। तऽ आब अहाँसभ। तऽ अहाँसभ त इएह टाइम पर खेनाइ भऽ जाइत छै।
आ नहि हमरा सभके दस बजे तक रहैया। जे दस बजे अपन बैसलहुँ। खाना पर खाना पीना खाइत पीबैत। सभचीज काज धन्धा करैत। एगारह साढ़े एगारह बाजि जाइए हमरा सभके सुतऽमे। मतलब बि बिछौनापर जाइत जाइत एगारह साढ़े एगारह बढ़ि जाइए। अहाँसभ कखन सुतै छी। कखन अहाँसभके भो कखन भोजनके टाइम छै।
हमरा सब के इह नओ सा